ह
हँ ये की सब होइया?
किछु ने बस एने पटायल रही।
अच्छा खाना पीना सब भऽ गेल?
हँ अखने किछु देर पहिले खेलहुँ।
अच्छा। हमहू अहिना बैसले रही तऽ कहलहु देखहु एकबेर अहीसँ बात करू।
हँ अहाँके भऽ गेल खाना सब?
हँ हमरो भऽ गेल खाए पीक कऽ हमहू अहिना पटाले रहियै ओछौन पर।
अच्छा की सब खेलियै?
हम तऽ आइ खेलहुँ दाल, भात, भुजिया, चोखा
अच्छा।
हँ करलाके भरुआ खेलहुँ।
तब तऽ आइ हमही बड नीक खाना खेलहु अहूँ खेलहु बढ़िये।
अच्छा अहाँ की खेलहुँ?
अरुआ के चक्का बनेलक र
अरे वाह अ अहाँ तऽ बड़ नीक खेलौं, मुँहमे पानि आनि देलौं हमरा त।
हँ ओकरे सब्जी बनेलक रहे आ भात।
हँ अच्छा, हँ से त बड़ नीक लागैयि।
हँ ते मे गरमे गरम रहे, ओकर चक्को खेलौ त फेर रसो बला सब्जी खेलौं।
तरलो तरल नीक लागै छै ओ लागै नै ने छै।
हँ कञ्चू खेबै ने एक दिन की भेल, अड़ुए समझिक कञ्चू खा लेलौं रेहे पूरा मूंह नोचे लागल। हँ, पूरा मुँह नोच लागल।
बच्चामे हमहुँ खाइत रही लेकिन बादमे खूब कानिअइ जे नोचे लागलौ नोचे लागलौ।
हँ माँ कहलखिन लेकिन माँ बादमे कहलखिन।
दादी हमर नेबो गारिक कहै, नेबो गारिकऽ खेबही ने त नै लागतौ।
हं-हं नींबू गारलाके बाद नै लागै छै।
हँ लेकिन लागै रहै यै, पता नै बूढ़ पुरानके कना नै लागै छै हमर दादी त खूब खाइ रहथिन।
किया बूढ़ सबके देखै ने छियै करैला त कतबो किछ करतै करैला तीत हेबे कर तै, ई सब कहत ने कहाँ तीत छै करैला, एको रती तीत नै छै।
आब करैला, मरचाइ कहबै करू नै छै तेहन भेलैया।
उहे बात छै। हँ ई सब उहे कहत करैला तीत छै। जब करैेला ओ छेबे करियै त उ तीत- त हेबे कर
हेबे करतै। हँ हम त आइ बनेलौ रहा करैेले के भरुआ।
हँ हम करेला सं त नै खेलौं ओकर मसल्ला खेलौं उ बढ़ियां लागल।
हँ, नै हम त खाइ छी, हमरा बड़ पसन्द या।
हँ करैलाके भरुआ बड नीक लागैया कनी खट्टा सब द क। हम खाइ छी। तें अहाँकेँ भाइयोके नीक लागैया तें कोनो दिक्कत नहि होइया।
हं बढ़ियां लगै छै।
तें तहन त आओर सब कहियौ?
आओर सब त ठीके अछि। मौसम बड नीक या।
हँ मौसम त एखन ठीके बड़ नीक या। कखनो रौद कै दैया कखनो पानि परि जाइया कोनो हं कोनो तरीके नै या लेकिन।
ई मौसम मे या बैस क चाय बना लिअ।
हँ कनी कचरी छांटि लिअ प्याज दै क।
हँ।
आ अपन पीबू लेकिन नै यै ई सभ कहैए मे नीक लगै छै, कपड़ा नै सुख खै छै एकोटा बाबूके, हं अइ सब ठाम, बाबू लै क हम बेर-बेर छतो पर नै जा पाबै छियै, बुझलियै? त अइ ले हम घरेमे टंगनी टांगिक कपड़ा लारलौं। आ बेसी तर हँ से मौसम बढ़िआं नहि करै छै त कपड़े नै सुख
हँ त दिक्कत भा जाइ छै। उ दिक्कत फील हैत जखन नहाबै ले जेबै न। तब उ दिक्कत महसूस हैत अहाँ
हँ आ भोर क जखन पानि, इम्हर सं बेसी दूइ दिनसं इम्हर होइए जे भोर क उठबै ने त पानि परैत रहत, तखन बड़ नीक लागत। हं त तखन बड्ड नीक लागत, मोन हेतौ एक घण्टा, आइ की केलहुँ। हम उठलहुँ छओ बजे। ओना हम सभ दिन छओ बजे उठै छी। टिफिन-तिफिन बनबऽ पड़ैया। अहाँके भैया लेल। तऽ हम छओ बजे उठलहुँ देखलहुँ पानि पड़ैत रहए। इहो सुतल रहै, बाबूओ सुतल रहै, ओसँ हमूँ सुति रहलहुँ। ओकर बाद की कही नीन्दे नहि खुलल। साढ़े आठ बजे उठबैय जे नइ उठबै। नहि उठबै, तब साढ़े आठ बजे, हँ। खूब दरफड़ कऽ साढ़े आठ बजे उठलहु, जा जा आब की
ह।
तब हाय हाइके, जल्दीसँ झाड़ू देलहुॅं, आ सब दिन हम नहा लै छी पहिले, तखन किचन जाइ छी।
ह ई तऽ नीक करै छियै।
आ आँइ हम हाइ- हाँइके जल्दीसँ सब्जी- तब्जी काटि कऽ चढ़बय लागलहुँ, जे कहहँ बेर नहि भए जाय।
हँ।
हँ, ईसभ करैत- करैत लेकिन हँ, बनेलहुँ टिफिन लए तऽ हँ, आ चद्दरि ओढ़िकऽ सुति रहू, हँ, ओढ़िकऽ सुत रहू, सएह नीक लागै छै। बेसी मोन एहि सब मौसम में नैरेमे लागैए, झुट किया कहबऽ। नहिरामे अपन सु सुतल रहू, माँ देत अपन चाय बनााकऽ खाना परेश क, खाउ आ फेर सुति रहू।
हँ।
आ ते में बियाह भेल बेटी के, आरो बेसी नीक नैहरे में, कियो कहयो वाला नहि ने रहय छै।
हँ, एतय तऽ आब सासुर में तब करबो करू।
तऽ एहिठाम तऽ कर करू पहिले तब खाउ, पकौड़ा बनबैते- बनबैत मोन भरि जायत, अहाँ खबै की?
हँ।
सएह भए जाइ छै।
बनबैे सब मोना घए जाय छै, खाइत केला खेले ने जाय छे।
नेबो केलहुँ, लेकिन अहाँके भैया गेबो नहि कयल एखन काम पर कनि मोन खराब हिनको लाइगे रहे, की कही गर्मी दनमे नहि लागै छै कि जेना फुंसी- फुंसी पहिले काल्हि साँझमे भए गेलै, आइ भोर में कनि बढ़ि गेलै, फोका फोका सनके भऽ गेलै। फोटो खीचके एकटा मेडिकल वला के भेजलकै ने, त कहलखिन जे मकड़ा दबा गेलैएा य। जे मकड़ा दबेनेसँ अहिना भए जाइ छै, पहिले लाल रहै पूरा, तकर बाद फोका -फोका सन- सन के पीला -पीला भऽ गेलै।
ओ।
तब फेर भेजलियै हुनका लग, तऽ गेलखिन तऽ ओ एकटा मलहम देलखिन, से मलहम लगा के कहे छी, मुुरड़ीेयै ने एको- रती घुमल जाय छै।
दर्द करै हेतै, तऽ कोना घुमएल जेतै।
तऽहाँ।
तहिना झाझियो के की भेलै या, ओकरा ओकरा हाथ मे भए गेलै या, ओकरो मकड़े दवेे ले य।
हँ से तऽ नहि बुझलियै जे, म ओकरा केना दबेलै, देखलियै तऽ नहि कतहुँ, लेकिन सभ कहलखिन सएह जे मकरे दबायल से एना होइ छै। कते गोटा कहलखीन जे चन्दन घसिके लगाबु, लगाबू ओहिसँ आराम हेत।
लहर कम होते ओइ से।
हँ कते कहलखिन जे खल्ली तऽ खल्ली अपना सबके तऽ अइ सबठां तऽ नहिये ने भेटत।
नांइ।
कतऽ सँ खल्ली आनबै तऽ माँ कहलखिन हमर सरसो कनी बढ़ियां से जाड़ि के ओकरे धुवां दही कनि- कनि लगा ओइमे।
ह
से सब त केलौं यऽ। दबाइयो खेलक यऽ आब कनिटा कहै छै, छै सुधार।
हँ ओ चन्दन उहेए दुवारे कहलौं लहर नै मारै हेतै चन्दन ठंडा लगै छै ने।
से बहुत मारै छै तेंए। काल्हिखन तऽ हमर कनी मोनो रहेए खिसियेएल तमसायल रही बहुत अहाँ के भैया पर। लेकिन आइ एखन बेचाराक तकलीफे भऽ गेल।
तकलीफ देख के गुस्सा शांत भऽ गेल हेएत।
भऽ गेल। उहेए तऽ कहलहुं, जे आइ बेचारा क तकलीफे भऽ गेल।
हँ
बड़ दिन सँ मोन रहैये जे महिषी जाब घुमय लेए तारा स्थान। कतेक बढ़ियां जगह छै। सिर्फ एक्के बेर गेलौ यऽ हँ एक एक्के बेर गेलौ यऽ महिषी। सहरसे जिला मे न पड़ै छै?
हँ।
आ हमरा सब के तऽ अइठां से लगो छै।
हँ।
बड्ड दिन सँ कहै रहियै। काइल्ह कहलियै रइव छियै, छुट्टी यऽ अहाँ के लेलेए चलू- लेलेए चलू नै मानलक कि नै, पेइन पड़ै छै सुइत रहू, पेइन पड़ै छै सुइत रहू। करैत करैत नै लऽ गेल। ओइह ले भइर दिन कें कें कें कें केलौं। हॅं, अपना तऽ सुइत रहल अपन चद्दर ओइढ़कऽ हम किच- किच केलियै तैयो नै लेए गेलै आ आइ कहलक रहे भोरे सबेरे हम पूजा करा कऽ आइन देब। तखन, हँ तखन जाएब हम ऑफिस मगर आइ बेचारा के भोर स मूड़िये ने उठबेए दैये हँ। तें आ बड़ सुनलियै ये। अच्छा महिषी। नै बड़ मोन शान्त लागै छै जेए क। के नै ओइ ठां अन्दर मे जखन जइयौ पूजा करय ले, तखैन बड़ शांति लागै छै। मोन नै हेएत जाइ ओइ ठां सँ एके बेर गेलौ यऽ हम मने नै हेएत जे ओइ ठां सँ निकलीयै।
हम तऽ एबरी फर्स्टे गेलौं, पहिलुके बेर गेलौं। ओत्तऽ गेलउ नै याइ बाबा, कता नाम छै? बनगाँंव मे जे यऽ अथी।
अच्छा बाबाजी कुट्टी, हँ से सब त बड़ प्रसिद्ध छै अपना सब के।
पहिले बाबाजी के कुट्टी गेलौ तब तारा स्थान गेलौं।
हँ त एक्के रस्ता मे न पड़ैये इ सब दीवारी तऽ कनि टा हैट कऽ पैड़ जाइये ई अहाँ क पहिले भेए गेल बाबाजी कुटी बनगाँव, तहि सँ आगाँ भेए गेल अहाँ महिषी तारा स्थान।
हां एक दिन गाड़ी बुक केलौ तब सब आदमी गेलौ।
हां नै बड़ बढ़िया जगह छै ई सब।
अन्दर मे गेला के बाद हेत की तारा माय लग जे निकली नै ओतय से।
आ मन्नतो सबके पूरा करै छथिन माता हमरा तऽ मन में नै बौआ के बर तबियत खराब रहै रहे बाबू के हमरा मन मे रहै गछ ती हम तें एक बेेर जाए के मोन छै, भगवान दया से मोन सब आब एकर ठीक रहै लागले। तब ओहि ठा के हमरा गछ ती रहै जे एक बेर बाबू के लाए कै जेबै पूजा करबै लै। से बहुत महानता छै, सुनै छियै सब कहै छैथ। थिन जे हां से माँ के ओतय दुर्गा माता के ऐंख खसलै रहै शाएद। ओहि से उ मन्दिर अपने आप मतलब भेलै यै ओय ठा कियो बनालखिन खिन यै नै उ मन्दिर कै हां ओयठा अप अपने उ कनिटाके निकललै नै तखन तऽ सुनैत रहियै जे ऐहना खर-तर के रहै बहुत छोट पहिले।
हां आब तै बहुत भव्य बैन गेलै यै।
तै बहुत भव्य बैन गेलै यै आ बाबोजी कुट टी दै पहिले सैह सुनैत रहियै जे सिम्पले सनाके अपन खरै तौरके बनायल रहै।
आब तऽ उहो बहुत लम्बा-चौड़ा बड़की टा के बैन गेले।
तऽ महिषियो सबसे बढ़िया उ तऽ एकदम लागै छै जे दर्शनीय स्था भै गेलैय।
हां बड्ड नीक लगे छै, लम्बा-चौड़ा जगह में छै बनाएल।
दरभंगा मधुबनी सबसे आबै छथिन लोक सब ओय के
बाहर से ओते नै लागत अन्दर जेबै नै तऽ लगत
हां हम तै गेलौ यै बनगाँव गेलौं यै दुई बेर तीन बेर हम, ओयठा जन्माष् टमी के मेला बड़ सुन्दर लागै यै, बनगांव में हां हम एक बेर गेल रही जन्माष्
हां जन्माष्टमी के मेला ओता बनगांव में लगे यै।
व्यवस्था सब एतेक नीक ओय ठुमका जे की कही मतलब दर्शनो करै लै दूटा रस्ता, एकटा दिस खाली महिला, एकटा दिस खाली पुरुष मतलब दुनू मिल नै सकय यै।
व्यवस्था बढ़िया करय हेतै सब चीज से आ ओतय जगहो छै लम्बा-चौड़ा मेला सब बढ़िया लगे हेतै।
मेला सब भी बहुत बढ़िया, मेलो में चूड़ी, टिकली के दोकान पर एकटा लड़का नै आइ काएल के केहन लफूवा-लफूवा हय यै से सब धक्का-मुक्की करय लग छै हां ए लेल एकटा नै और चुरी टिकली के दोकान पर पुलिस प्रशासन ए एतेक भरल
हां तैँ प्रशासन सब ओकरे सबके लऽ कऽ रहै हेतै।
हां हमरा बड़ नीक लागल ओयठाम के व्यवस्था सब सबटा।
हँ ई से रहल तऽ बढ़िया लागल लोक के अपन
तऽ हमरा सबके गाँवमे जे दिवाली के मेला लागै यै न व्यवस्था एक्को रत्ती नै नीक सब धक्क का मुक्की कए कै एके मे राड़ चोहार सब हँ एकऐे मे धक्का मुक्की करैत रहै छै।
हमरो सबके गाँवमे लागै छै जन्माष्टमीके। लेकिन प्रशासन रहै छै तबो ई रहत तबो घुइस जाइ छै।
ह आहु के गाँव के त एक बेर देखनौ जन्माष्टमीके मेला नऽ नीक लाग हँ जन्म अहाँके गाँंव के बड़ नीक लागैए देख
हँ जन्म आ भसान।
भसान तऽ नहि देखलहु रह हम हमरा कनि जरूरी लागि गेल गेल रहऽ हम चलि गेलहुँ भसानसँ पहिले।
हँ भसान देखिब ई गाँंव के भसाने छै अथी। प्रसिद्ध ओकर लोकगीत सब होत।
हँ अबेरी मोन मे यऽ जाय के फेरो देख कहै छी की होइए इहाँ लेकिन जन्म तऽ देखिमे हम परथमे देखलहुँ। हँ भीड़ तऽ बाप रे बाप बहुत रहे छै।
आ ओहियो सँ बेसी भीड़ रहै छै भसान कला
हमरा सभके गाँव दिस नहि नैहिरा सभ दिस नहि लागै छै बुझलियै तऽ हम नहि कहियो देख देखने रहियै भगवानके जन्म कृष्ण भगवानके हम प्रथमे कृष्ण भगवानके जन्म देखलहुँ ओहिठाम।
एके बेर देखलहुँ रह